हेलो।
हेलो
नमस्कार।
जी नमस्कार।
हेलो नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार हेलो।
सब ठीक छै न।
हाँ सब ठीक छै।
बिल्कुल। आय हम मोबाइल फोन के लाभ आ हानि पर गप्प करै चाहै छी। ई आजुक समय बहुत जरूरी विषय छै।
मोबाइल आब जीवनक हिस्सा बनि गेल छै बिना एकर जीवन कल्पना करब मुश्किल किल छै-
बिल्कुल मोबाइल से हम दू तरहके लोग से आसानी से जुड़ि सकत छी ई संचालक सब से तेज साधन बनि गेल छै
सही कहलियै पढ़ाइ काम आ जानकारी लेल मोबाइल बहुत उपयोगी छै। इंटरनेटसँ ज्ञान प्राप्त करबक आसान गेल छै
हम कल्हि हम देख लियौ जे बहुत विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाइ करैत छथि आ नीक परिणाम सेहो। प्राप प्राप्त करै छति
हँ ई डिजिटल शिक्षा के बहुत पैग फायदा छै। गाम शहर सब जगह शिक्षा पहुँची रहल छै
हमरा लागैत छै जे मोबाइल।